हेलो, हां हेलो।
हां यौ हां।
की हाल-चाल?
ठीक छै कहियौ?
की हाल-चाल छै? ठी
चाल छै, ठीक छै अपन कहियौ? की भै रहल छै, नै की छै ओयहना बैसल छी मदिर मे, ए मंदिर में बैसल छीयै
के मैनेजर औ अ जाए छी कि नै मने अष्टजाम होइ छै जे कीर्तन मे जाइ छी कि नै मंदिर? हेलो,
एखन अहां गेलौं हे यौ दोसर ठाम चैल गेलौं ई ओतऽ से एलौं हे आब मौका लागत त जेएब। हँ एखन नै गेलहुँ हे यौ हम दोसर ठाम चलि गेल रही एखने एलहु हे ओतऽ से आइये आब मौका लागऽ कखनो त जेएब। और अहाँ कहियौ अप्पन?
हमरो ठीके छै अखन बैसल छी हँ ठीक छै हमहुँ एलहु हें एखन चौक पर सॅं बैसल छी।
ओ भोजन की सब भेल रहै यौ?
भोजन भात दायल भुजिया आ अहाँके?
हमर भेल हे दाइल भात अल्लू के सन्ना परोड़के तुवा। एकटा चीज जनै छियइ?
कथी?
हेलो,
हँ कहियौ ने कथी?
अपन सबके जे मिथिला अइछ अइमे परोर के तरुवो बड्ड प्रसिद्ध अइछ यौ। तरुवा सब जे अइछ से विभिन्न- विभिन्न तरह के तरुवा बनबै के अपन मैथिलानी मे कला छै।
हँऽ और तिलकोरो के प्रसिद्ध अइ न।
हॅं तिलकोर के पात ओकर जे तरुवा होइये से और बेजोड़। मोना मिथिला - मैथिली बजैयो मे कते सुन्दर लगै छै अहाँ एक तरह से देखियौ त मिथिलाक सब चीजे बड्ड नीक अइ।
हँ पान माछ भेल म
कहियौ और सब?
आओर सब ठीके छै आओर
हंऽ। माछ पान मखान।
और जग कहिया हेएत?
सब घर परिवार मे सब ठीक छै ने? मार्च सब महिना मे
ओऽ मार्च महिना मे आएब?
हूं।
तऽ जग मे रहब नऽ?
हँ हँ छिहे की। रहब जग मे कहूँ नै रही आ ओहो अपन गामक जग छोइड़ देबै।
हूँ। आओर कहियौ और की भऽ रहल छै अखन?
प्ली
और की भऽ रहल छै से त कहियौ?
कहियो आओर सब सबदी सब ठीक छैथ अहाँके नै किछ कहैथ। ऐं यौ।
हँ सब ठीक छैथ हँ सब ठीक छैथ।
दीदी सब सँ गप करबै कहाँ छी।
आओर जाइ छी कि नै स्कूल ट्यूशन आब? आब स्कुल जाइ छियै कि नै?
एँ यौ
आँ हेलो हँ इसकुल जाइ छी कि नै आब इसकुल हँ कहियो ने हेलो?
केहन नौकरी चैल रहल अइ?
नौकरी तऽ ठीके चैल रहल छै ओर की छै। ठीके ठाक छै करै छियै और की।
अहिना लागल रहू। विवाह दानके की केना प्रोग्राम छै?
विवाह दान हम कतऽ करब आहाँ करू।
हँ करू बरयाति -तरियाती ल चलू। आ आदित्य भाई जीके की केना समाचार छैन यौ?
आदितो के ठीके छै ओहो एहिह मे लागल छैथ खूब। एहिमे ओ कमा रहल छैथि।
के कहियौ और सब।
और सब ठीक छै और कतऽ ओर घूमो गेलहुँ हँ की नै? कतौ श्यामा मंदिर गेल छेलौ की नै दरभंगा गेल छी कि नै?
माय मन्दिर - केना नै जेएब यौ वएह तऽ अपन सबके मिथिला के एकटा आर अइछ।
और एतऽ राज कैम्पस?
ए एक नम्बर छै हरदम जाइत रहै छी ओतऽ अररिया मिथिला हाट गेल छी कि नै केओ लऽ गेल छैथ? नैय
हँ हम गेल छी अथी अपना हम अकेले गेल छी बाइक सऽ केेेए लऽ जेएत हम। अपने गेल छी बढ़ियां छै।
अकेले बाइक सँ गेल छी आहाँ लग मे बाइको अइछ यौ?
हम नै एतऽ झंझारपुर मे मने - एहिइसँ छ ओ महिना पहिने काज करै छलियै न?
हँ हँ।
छ महीना सात महीना पहिनेे तऽ ओतऽ ओतऽ से गेल छेलियै जेकरा ओतऽ से काज करै छलै ने जतऽ दुकान मे-
हुँ।
तऽ ओ ओकर ओतऽसँ लग छेलै तऽ ओतऽ गेल छेलौ बढ़िआँ छलैया।
हूँ।
और आहाँ गेल छी कि नै?
एह हम केना नै जेएब।
तऽ आहाँ बर आहाँ वर्णन कहियौ ओकर केहन छै?
ए वएह ओ जे अइछ तऽ ओतऽ जे ओ भनसा घर अइछ तऽ ओ अपन सबके मिथिलाक के सब। सबटा के एखन तक स्थित रखने अइछ।
भनसाघर तकर बाद ओतऽ एखनो चूल्हेपर भानस होइया।
ओ अतऽ माछ बहुत महगा अइ।
महँगा अइछ लेकिन ओ पूरा आहाँके मैथिली वला फीलिंग देत। ओ एखनो ओतऽ सिलौट पर मसाला पीस कऽ माछ बनैल जाइ छै। अपनो सबके जे दादी परदादी सब र- एह केना नै खेएब लिट्टी आ माछ खेने रही अपना सब। के जे दादी परदादी सब छेलैथै ओहो सब चूल्हे पर पिसै छलैथै लेकिन आइ कैल के जेनरेशन में ओ मि क्सि आइब गेल छैय ओय में पीसै छैथ आ जे-जे स्वाद रहै छैय से सिलौट परहक से कतौ नै की।
हँ और अहाँ कहाँ कतऽ रहै छी, चौक पर एखन नै रहै छी।
गामे मे छी यौ।
लेकिन छी कहाँ चौक पर त लागल रहैया।
हं गामे मे
ओ और-और कहियौ हालचाल आमसभ छलै कि नै अय बेर।
ए आमसभ रहए की अहाँके रहए कि नै।
रहे त रहै कम सम।
रहै न तैयौ।
हँ।
हं।
आब अहूँके जनउ भ गेल आब अहूँ बिआह करू।
हूँ।
हमु भोज खेने छलौं बढ़िआँ भोज छलै।
छलै की ने।
हं बढ़ियां छेला व्यवस्था।
देखियौ ने अहाँ अपने टोलमे कतौ।
हम अपना टोलमे कथी देखियै आय हम-हम हमरा के पूछैया जे हम अपना टोलमे पूछियै।
कहियौ और सब इसभ गप छोड़ू इसभ नै नीक गप भेल।
त इसभ नै नीक भेल त अहाँ कऽ रहल छी त फेर और कहियौ और कहू और
ओ त और कत जनक
हँ गेल छियै।
हइ अयमे अहाँ निगेटिव गप्प ऐन देलियै देखियौ।
हम-हम नै एय बगलमे जे छैय इ लड़का सब बाइज रहल।
नै-नै त बाहरी अवाज नै एबाक चाही फेर कॉल कइट जैत। अपने मने मने अपने मने कटत तै दुआरे और जनकपूर गेल छी।
हँ यौ गेल छी।
ओ अहाँ सब जगह स आइब गेल छी। बाबाधाम
बाबाधाम केना नै जैब ओतऽ हमर कोबला रहै सेहो।
ओहो तहन त अहाँ बढ़ियां छी सब जगह घुइम लेलौं।
हँ।
हं और कहियौ और की भ रहल
नै किछ होइ छैय यौ ठीक छैय त रखै छी त।
एखन नै यौ चाइर मिनट आर हुअऽ दियौ।
हँ।
किछो और गप कऽ लिअ चाइर मिनट तहन त कॉले बीचमे अथी भ जैत।
कहियौ और सभ तहन लेकिन हम अहाँके कहलौं हम करै छी त अहाँ ओम्हरसँ क देलियै नै। हँ कहू न।
कहलौं एखन नै राइत में आब अहाँ करब हमरा हम अहाँके फोन करब
ह
मने सात आठ बजे खाना ताना तन खा लेब तहन राईत मे अहाँ करब ठीक छै
ह
आओर आओर कहियौ स्ष्टिजाम कहिया तक हैत
असतजाम करै लए पड़तै तऽ खत
ह आओर इसकुल तिस्कुल जाइ छी कि नहि
एखन इसकुल कहाँ जाइ छीिय ओ आब कॉलेज जायब कि ने
ह आब अहाँ पैघ आदमी भेलहु पैघ लोकोग पैघ आदमी
अहाँ एखनो तक छोटे लोक छी
हमरा बटकीै
हूँ सही बात
आओर कहियौ आओर की आर महादेठमे की सब हयत
अगिला साल सुनै छी दू हजार सताइस मे मार्च मे यज्ञ भऽ रहल अ भायजी सब करा रहल छथि जकर मेन अध्यक्ष छथि आशू आशू बाबू जे छथि
हू
मेन अध्यक्ष भेलला चिन्हहि हे सुके
हँ हँ
चिन्है छियनि के लगताह ओहो
ओ हमर लगता दीदाजी मिश्राजी
अ अहाँके तऽ ईजाजी भेलै छौ
अहाँके नहि पता छलए
न
तऽ रातिमे तहन आठ नओ बजे करब
आ करब तऽ राखू एखन
एखन ने रौ दस मिनट भगल दू मिनट आओर यौ
कहियौ आओर सब
और सब ठीके छी हमूँ अखन छठ पर घुमि रहल छी नेट दुआारे नेट नहि चलैत रहै छै।
हँ राइतो में छते पर रहब
ह रातिमे छठ पआर रहब अहाँ आब करब आ
हँ रातिमे हो आयब
ह कोइ ब कोॉल क दौ हमर हमर हमर कॉल लगैया कि नहि
नहि न बीजी बीजी
पटी बट रह होैया
बिजी छथि
ओहो त किु भ कल त कह ब त ठ आओर ठ रातिमे हम अहाँके कोलब कल
लोक मिथिलाके जे छै से बहुतो बहीर पगला बताबाँ बड अछि ने
हँ हँ मिथिला मे सब प्रकार क आदमी अइ।
हँ जेना शसीे के चिन्हैत हेबै ओ बौके अइ।
हूॅं ओ।
ठीक छै कहियौ और सब?
और सब ठीके छै।
भोजन की सब भेलै?
भोजन भात भेल ए दालि भेल ए सब्जी भेल ए और भुजिया भेल ए।
नै लेकिन अहाँ झूठ बजै छी एखने अहाँ कनि काल पहिले कहने रहौं दाइल भात भुजिया। आ एखन कहै छी दाइल भात सब्जी भुजिया।
सब्जी भेल ए नै यौ सब्जी चाची देने छलखिन हें।
अच्छा कथी के सब्जी छले यौ? केहेन रहै?
बढ़ियां छले।
कटहरो अपन सबके मिथिला मे बड्ड अबैये गाछ मे बड्ड कटहर रहै।
हूॅं।
लेकिन कटहरो मे आब ओ कटहरमे जे पीस कऽ जे मसल्ला सब दैल जाइ छलैये तेह - तेहेन स्वाद नै हेए तैयो बड्ड बढ़ियां हेएत।
आब कहाँ ओ सिलौट पर आब मिक्सी पर सब पीस क दऽ दै छै।
ओ आ मुँह मे की लेने छी यौ आवाज अहाँके जेना घरघराइ ये।
मुंह मे कथी लेब किछो नै।